हेलो।
ठीक छै त आइके अपन सबके विषय छै भारतीयक राज्य व्यवस्था
हँ ठीक छै।
बताउ भारतीय राज व्यवस्थाके बारेमे अहाँ की बतब चाहै छी।
भारतीय अर्थव्यवस्था।
राज व्यवस्था।
अच्छा राज्य व्यवस्था
देखियौ भारतीय राज व्यवस्था जे छै से एहन प्रणाली छै जे मतलब देशके शासन चलबै छै, देशमे जे शासन छै से इएहके कारण होइ छै, अहाँके की लागैए?
हँ ई बात त सही कहलियै कि मतलब भारतके जे छै व्यवस्था वैह चलाबै छै, बाँकी एहिमे संविधान सब भी मतलब बनायल गेलैए एहिके अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था ओकरा कहि सकै छियै से मतलब जकर द्वारा देश के शासन चलायल जाइ छै और भारतीय अर्थव्यवस्थाके आधार भारतीय संविधान छै।
अर्थव्यवस्था नहि राज व्यवस्था
साॅरी वैह राजव्यवस्था। हां, जे कि संविधान देशके सर्वोच्च था सर्वोच्च से सबसे श्रेष्ठ कानूनमे से एक आबै छलखिन।
हां, और सरकार के के मतलब बहुत सारा अंग के अनुसार इ कार्य करै छै मतलब संविधान वैह के अनुसार पर पूरा सरकार अपन चले छै, मेन त संविधान जे छै से सबसे जादा अपन राजव्यवस्था के आधार मानल दैत छै।
हां, और एकरा जे मतलब भारत एक जे छै सम्प्रभुता मतलब सम्प्रभुता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य देशमे से आबै छल आबै छै।
हां, भारत के जे राजव्यवस्था व्यवस्था छै जे विश्व के सबसे बड़का लोकतांत्रिक व्यवस्था मानल जाइ छै ने।
हां, भारतीय संविधान मतलब संविध संविधान ककरा कहि सकैत छियै, भारतमे जे संविधान छै ओकरा, ककरा कहि सकैत छियै जेकि नियम और सिद्धांत के जे लिखित दस्तावेज छै जेकरा अनुसार देश के शासन संचालित होइत छै ओकरा संविधान कहि सकैत छियै।
हां, अहाँके बुझल ये जे भारतीय संविधानके बहुत सारा विशेषताओ छै जे ओ विशेषतामे जेना अपन विश्वके अपन संविधान जे छै से विश्वके सभसं लम्बा लिखित संविधान छै। अपन जे राज व्यवस्था छै से संघीय राज व्यवस्था छै जे एकमात्र मतलब एकमत झुकाव छै ओहिमे, सांसद के जे प्रणाली छै से शासन प्रणाली छै। एहिके बाद अपन जे न्यायपालिका छै ओहो स्वतंत्र छै। अपना सबके पास संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारो छै, अपन कर्तव्यो छै जे अपना सबके देश के प्रति निभाबै के छै, अपन सबके मतलब देशमे देखल जाइ छै जे अपन संविधान मे लिखल छै कि धर्म निरपेक्षता छै एहिमे मतलब सार्वभौमिकता आ वयस्क मताधिकार इहो सब के बहुत ज्यादा तवज्जो देल गेल छै अपन सब
हां संविधानमे, और संविधान सभा के गठन जे छै उन्नैस सौ छियालीस इस्वी मे छब्बीस नवम्बर उन्नैस सौ छियालीस ईसवी मे मतलब सारी छब्बीस उन्नीस सौ छियालीस मे त संविधान मतलब गठन भेलै और ओकरा मतलब बीस मे कहीं अपनायल गेलै छब्बीस नवम्बर उन्नैस सौ उनचासके।
हां सही छै छ्ब्बीस नवम्बर के त उन्नीस सौ उनचास के त बनि के तैयार
और हँ लागू करल गेलै उन्नैस सए पचासके।
हँ आ मतलब अहाँके पता यै संविधान बढ़बै निर्माण मे मुख्य व्यक्ति के के छलखिन?
अम्बेडकर छलखिन। आओर राजेन्द्र प्रसाद जे कि संविधान सभा के अध्यक्ष छलखिन। जवाहरलाल नेहरू।
हां। डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर करजे छलखिन से संविधान के मुख्य शिल्प कार छलखिन आ डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जे छलखिन से सांब मतलब संविधान सभयाके अध्यक्ष छलखिन ओ ओकर मतलब हेड छलखिन।
हँ मतलब संविधान सभामे जे छै ने डॉक्टर भीमराव अम्बेदकरके अहम भूमिका कहि सकैत छी एक तरहसँ निभैलकैए आओर ओ संविधानके लि
हँ से बात तऽ अहाॅं तऽ सही कहलीयै। आ अहाँके प्रस्तावना के बारेमे की की बुझलयै।
एकर प्रस्तावना कहि सकैत छी कि भारत के आदर्श आओर उद्देश्य मतलब सम अ कि सम्प्रभुता, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष ता
हं ई सब तऽ छैए। लोकतंत्र ई सब सबके बारे
हँ मौलिक अधिकार के बारे मे भी बतायल गेलैयै। संविधान मे कि कना हमर मौलिक अधिकार छै अहाँके पता ऐ कते मौलिक अधिकार छै हमरा सबके संविधान मे।
हँ हँ अपन सबके तऽ छओ गो मौलिक अधिकार छै। बताउ की?
जाहिमे स प्रमुख मौलिक अधिकार छै कि समानता के अधिकार अ मतलब समानता के अधिकार कहि सकै छियै कि सबके समान मतलब दृष्टि स देखनाइ और समान चीज सबके मतलब देनाइ जेनाकि कि लड़के लड़की में छै तऽ दुनू मे मतलब कहै छै मतभेद नहि करय लए बाँकी दुनूकेँ समान राखयके लिए दुनूके समान दर्जा दैके लिए अपन अपनासभके सोसाइटीमे लेकिन अपनासभके सोसाइटीमे तऽना होइ छै नहि
चाहे आदमी कोनो जात, धर्म, जगह कतहु कोनो भाषा बाजै छै लेकिन ओकराभके साथ समान व्यवहार हुअके चाही इएह समानताके अधिकार कहै छै अपना सभके पास स्वतन्त्रताकेओ अधिकार छै एहिमे ई कहै छै जे आदमीके हर चीज करयके स्वतन्त्रता छै चाहे ओ आदमी अपन मोनके तरीकासँ किछु खा सकैए पी सकैए बाजि सकैए कहि सकैए सभ आदमीके ई अधिकार मिलल छै जे ओ अपना मोनके मुताबिक काम करै। और कोन कोन मौलिक अधिकार छै?
और छै छै कि मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार एक तरह से कैह सकै छियै जे मतलब सबके अपन-अपन धर्म अ व अथि पसन्द करैके स्वतंत्रता छै, मतलब कि सबके स्वतंत्रता छै धर धर्म ल अपन-अपन धर्मके अपना सकै जेकरा जे मन छै हिन्दू, मुस लिम सबके।
हँ शोषन के विरुद्धो शोषन के बिरुद्धो एगो मौलिक कअधिकार छै जे कतहु अगर अहाँके साथ लागैया कि हमरा कतौ शोषित कयल जा रहल यै तऽ हम ओकरा नहि सही जे हम ओकरा ओहि शोषण के अपनासँ मतलब ओ रोकैके कोशिश करी सांस्कृतिक और शै क्षणिको अधिकार छै, ओय के बाद सम भ संविधानिक उपचारके ओ अधिकार छै, जतौ अहाँके अगर लागै या कि ए जगह पर संविधानके थ्रू हमरा संगे गलत भऽ रहल या। तऽ हम सब ओकरो मे कनि चेंजेज ऐन सकै छी सेहो चीजके अधिकार हमरा सबके पास छै।
हां और मतलब शैक्षिक अधिकार भी छै कि मतलब जैसे ती की कोनो भी जाति के छै, धर्म के छै तऽ दुनू के अधि कार मतलब सबके अधिकार छै। कि शिक्षाके अधिकार सबके मिलना चाही।
हुं ई बात तऽ अहाँ सही कहलियै आ इ सब जे अपन अधिकार छै, ओकर रक्षा सुप्रीम कोर्ट जे छै अपन उच्च न्यायालय सेहाए करै छै।
हाँ।
अहाँके अपन हां हमरा तऽ बुझल या लेकिन ब ताउ अहाँ किछु।
हाँ जे कि मौलिक कर्तव्य जे छै उन्नीस सौ छिहत्तर मे बनले रहै और ई मतलब बियालिसमा संशोधन संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य के जोड़ल गेले रहै। जकर उद्देश्य छलखिन के मतलब राष्ट्रभक्ति के बढ़ावा देना। विधान के सम्मान करनाय, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना मतलब एकर ई सब अथी भेलै मौलिक कर्तव्य के मतलब जोड़लके एकर उद्देश्य छल
हाँ इ तऽ सही कहलियै जे उ द्देश्य तऽ इहाए सब मेन होय छै आ अपन सबके पता ए जे अपन राज्य मे बहुत सारा नीति निदेशक तत्वो सब छै, जेकरा डी पी एस पी अपना सब कहै छी, इ जे छै से सरकार के कल्याणकारी राज्य बनबै मे एगो दिशा निर्देश करै छै से आ मतलब हालाँकि अपन जे न्यायालय छै से एकरा लागू नै करै छै, लेकिन मतलब लेकिन हम सब कैह सकै छियै कि शासन के अन्तर्गत इ म म मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण छै। लेकिन एकरा मतलब न्यायालय जे छै। अपन सबके सुप्रीम कोर्ट ओ ओकरा लागू नै करै छै।
हाँ और भारत मे सांसदीय शासन प्रणाली भी छै। जकर कि तीन प्रमुख अंग छै राष्ट्र पति, लोकसभा और राज्यसभा।
हां।
आ अहां अहाँ मतलब अ जे कि मतलब की कहै छै उम्म राष्ट्रपति के बारे मे अहाँ के पता या कुछ।
राष्ट्रपति के बारेमे अखन तऽ अपन सबके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी छथिन जे मतलब ए राष्ट्रपति के पास बहुत शक्ति होय छै, जेना एकरा पास कार्यपालिका के शक्ति होय छै, विधाई शक्ति होय छै, ओय के बाद आपातकालीन शक ति होइ छै सैन्य शक्ति होइ छै मतलब अ अ अपन जे राष्ट्रपति छै से देशके संविधानिक प्रमुख मानल जाइ छै अपन राष्ट्रपतिके देशके पहिला व्यक्ति ककरो मानल जाइ छै तऽ ओ राष्ट्रपतिके मानल जाइ छै। आ अहाँके प्रधानमंत्री मंत्रीजीके बारेमे आ अपन मंत्रिपरिषदके बारेमे हमरा किछ बताउ।
अरे राट्रपति के बारेमे एक और बात की राष्ट्रपति जे छै जैस ते कि केकरो अ अहाँ सब जाने हेबै कि मतलब सब जानै छै कि केकरो फाँसी भाए गेलै। तऽ राष्ट्रपति के पास एते पावर छलखिन कि उ ओकरा माफ, अगर उ कहतै नहि नै देना है तो मतलब माफ भाए जाय छै रास पति के पास एते पॉवर छै।
पतिये के पास एते पावर छै जे ककरो फाँसी रुकवा सकैयै।
हँ और अहाँ कहलियै कभी प्रधानमं त्री के बारेमे कुछ बाजै लै तऽ हमरा सबके जे छै प्रधानमंत्रीके तऽ नरेन्द्र मोदी छै वर्तमानमे अभी प्रधानमंत्री जेकि मंत्रि परिषदके नेतृत्व करै छै। और संसद के पर उच्च मतलब उच्च उच्च दायित्व राखै छै आओर न्यायपालिका आ भारत के न्याय
हँ ई तऽ हमरा बुझैलये।
हँ और सर्वोच्च न्यायालय मतलब देश के अ सर्वोच्च न्यायालय कार्य करै
की की कार्य करै छै की की कार्य करै छै?
जेकि संविधानके रक्षा कानून की कानून की व्याख्या मौलिक अधिकारके सुरक्षा करै छै संघीय व्यवस्था भारतमे केन्द्र आओर राज्य सरकार दुनूके सरकार छै हमरा आरमे
हँ से तऽ छैयै।
हँ और केन्द्र सूची ई सब भए गेलै।
जे भारतमे मतलब बहुत चीज एहन छै जे अहाँके पता ये चुनाव प्रणाली सभके बारेमे जे भारतके जे स्वतंत्र आओर निष्पक्ष चुनाव करबैके जे कार्य छै से अपन इलेक्शन कमीशन चुनाव प्रणालीके देल जाइत छै आओर वैहै करबै छै ओकर विशेषता किछै पता यै जे सर्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिलवैल जाइ छै गुप्त मतदान होइ छै बहुदलीय व्यवस्था एहिमे करैल जाइ छै।
हँ
ओहिके बाद पञ्चायती राज व्यवस्थाके बारेमे बुझल यए अहाँके?
हँ हँ पता छै कि ग्रामीण हँ ठीक के छै